हेलो हँ कि हाल छै यौ।
हेलो।
हेलो ह
हेलो हँ तऽ धूप त बहुते जादा छै यौ।
ह धूप उगि गेली करगर
ई ई तऽ कोन महीना छियै अषाढ़ छियै कि सावन छियै यौ।
इ सावन अखन नहि एले ह
एखारे छियै ओ ताहि दुआरे देखियौ आब सावन सभके समय आबि रहल छै त। एते नहि आब सोमवारी सभ हेतै बुझलियै
बुझाइ या
हँ आ सोमवारी सब एते लोक मंन्दिर सभ पर तते नहि पूजा पाठ करऽ जेतै ने बुझलियै।
ह
देखै छिय एखन अथी सभ पर सामने स लड़की सभ तते ने तैयार भऽ के सजि रजि के जाय है नहि ज लागि रहल छै सावन कयमेर रहल रहल छै।
ह
रोड रो पर देख रहल छियै। एक बहुत घुमि रहल छै। मतलब हे सन ले सावन जेना लागे अथी क प्रवेश भ चुकल छै बझल
आ ई मार्केटिग भए गेल
मार्केट सभ तऽ भऽ गेलै बुझि गेलियै ह उनतीस सो अहाँकेँ साठि सत्तर रुपैआ तक अति अस्सी रुपैआ तक के खरीदी भेल। बुझि गेलियै हम देखियौ कि कहै छै से खरीदारी भेलै हन आब जे कते दिन तक चलै छै सामान जते जादा दिन तक चलि जेतै। बढ़िआ रहतै बुझलियै ह ह
हँ कहलहुँ कि सभ खरीदलियै
सामानमे अहाँकेँ फिनल छलै दस लीटर हार्पिक ईटर छल बुझ गेलियै ओहिके बाद अह। झाड़ू छले रहे फूल वाला झाड़ू होइ छै छै गो रहै ओहिके बाद अह के अथि बाथरूम के ब्रश रहै बुझ गेलियै आओर अहाँकेँ ह इएह सभ समामान सभ रहे की कहे छै सर्फ भेल साबुन भेल बुझि गेलियै कियाकि महिला सभके जे ड्रेसो
केना देलक महगा देलक कि सस्ता
फिनालि तऽ दय छै एको डेढ़ सए रुपआ वाला सब आबे छै बुझलिये लेकिन हम हेवी वला फिनाइल दैय छियै जैसे बाथरूम सब महकई नै कम से कम ओरिजिनल र तऽ साफो करे तऽ लगते साफ भेऽल छै आ सला नॉर्मल वाला फिनईल सब रहतै आ साफो पैसो लागि जेतै आ मेहनत लगतै आ आ साफ गोल हेबे नय करतै बढ़ियां से ताय बात तऽ हम सुनब तऽ ते सोझ के हम कहलहुं कि जे सान लेलहु से हेवी वाला लेलहुँ जैसऽ भाई साफ एक बेर जे कऽ देलकै एक दू दिन अगर जे नहियो भेलै तऽ फरक नय पड़ेके चाही सामने वला के साफ भेलै हन कि नय हलाकि तऽ रोज भऽ रहल छै हं ई दुआरे से समान सभ हेवी वला जे खरीदेलहुँ बुझलियै आँ क आ ओहो मे जे ऑपरेशन के रूम सब मे नहि रहयि ऑप ऑपरेशन क रूम जे नय होइय अथ ऑपरेशन थिएटर ओई ओई सब मे जे फिनेल लगै छै ऊ फिनाल बुझियौ हम अहाँके एहिमे डलबाबै छियै जैसे अईसे ओकर फायदा छै से बहुत जादा भेऽल से अहाँके एक बेर क देलक अहाँके दू तीन दिन तक की कहै छै सेह अथी नय करैके काम रहल बुझि गेलियै
हूं हूं हूं हाॅस हाॅस पिटलो मे ते बड भीड़ छै यौ डी एम सी एच हम गेल रहियै से देख देखलियै कि खचा खच लोग भीड़ रहै बड़ी दूर तक लाइन लागल रहै आओर रोर मे बुझलियै इलाज करबै लए गेलहु रहे एगो आदमीके हमरे गाँवके रहए ओकरे तबियत खराब रहै से गेलियै सब बहुत भीड़ लागल रहै पुर्जो कटेनाइ मुश्किल
ह भीड़ तऽ रहबे करै पिएम सी एच मे कुन कुन जिला के नय लोक इस है बुझलियै बुझलियै दोसरो जिला के आदमी सब देखै छियै अहाँ के डी एम सी एच मे आदमी सब आबै है भीड़ तऽ रहबे करतै
हम फोन कए रहब बहुत भीड़ रहै छै आब ऊ कहलहुँ कि से ऊं आउ आओर की सब करै छियै
लाईब छै
सब कटि जाई है न त ओते न गर्मीए लागल न बुझलियै समस्या है लेकिन लाइट कटि गेलै हँन
आगरऽ रौदा हेत गरमी हेऽत गरमी हैत तऽ बेसी लाइट कटत
हूं हूं
बुझलियै
हूँ
गर्मी पड़त तऽ बेसी लाइट कटै छै
हूं
हाँ आऔर सभ
आओर सभ ठीक छै देखियौ एगो नक्शा अप्लाइ करने रहियै छओ महिना साल भरि पहले साला एखन तक। देबे नहि कलकै हैं बूलियै नक्शा एक आदमी क कहने रहियै जे अप्लाइ करै लए कहने रहै क देलियै हन एखन तक कहलके से भऽ जेयत ओकर बाद हमरा लागऐ घुरि गेलै किए किया। हगे अब बंद भगेल होबहि हमरा लगलै पाइप सभ अखै ने चालू नहि भेल हतै तइके लऽ क
हैं नहि उदए देत समय
हूँ।
समय लागै छै लेकिन देए दै छै।
आ अप्लाइ बहुत पहिले करने रहियै ताना बाबू वाला बंन्द है कि बाद मे अखन तक ओ चीज के खबर नहि देलकै ह हवा एखन तते चलैत छै से देखै छियै से पंखा अपने मुने नाचे छै बिना लाएने क ऐबे बुझलिए
हँ से तऽ हवा बहुत उठल य
हवा एकदम ठण्डा हवा बहि रहल छै अक्रारा रखिए देखाउ त देख रहल छी एकदम पंखा अटोमेटिक नेएच रहल छै अच्छा अच्छा बगलमेइ ऐते। पानी सबके अथि छै अरकञ्चन के पत्ता सभ छै बुझ गेलियै
मु हू
उमर छाहर के तरफ बैठल छीयै से ऊमहर सँ हावा जे आबे छै। स बुझियौ एशिओके फेल कारने हे तते बरिहिया हवा बह छै है हमर न शायमे भेटगेलियै आबो बात क रहल छियै आ देखै छि जे पंखा मतलब रूकल छै से एँय
नई ठीक केलियए।
हून ठीक करलियै कहलियै आब कतदेबै ठेहिएया के टाइम पास हेतई के जे अपन कतहु अपन बैठ जाइ छी एकान्त मे अपन बैठ गेलियै
चोव आलीस बनई छै
चईल रहल छै चईल चईल रहल छै कुनू काम
हू आओर सभ घुमैयो ओर लेए कतउ गेलियै हेलो, हेलो
छै बगल मे बुझलियै
पीपल बगल मे हइ ने तऽ ओहिमे लड़का आर कि करने हइ से पेठे खोलि लेने छै आ सीधा कुदै छै ऊपर तऽ गाछ आर पर चढ़ि गेले आदमी सभ बुझलियै आ पंकजी तरतरा लिया पंकजी कि करे छै एखन हमस बात क रहल छियै आब इ बीचेमे कॉल कऽ रहल छियै एखन काटलियै हन कल सभ ज फेर से बस्ट्ट बझलियै तऽ सम्या ह अथी करलाक के बाद बात करलला के बाद फेर ओका सँ हम मिल ले छियै बुझलियै
ओ हँ मिल लेबै खिड़किए से बात
आवाज कटल हन समस्या ही है
आ आ ई जे छै से उ हुआँ घुमय लए गेलियै रहए कुशेश्वर
कुशेश्वर हँ यौ कुशेश्वर त गेल रहियै अहाँके कुशेश्वर के बगल मे एगो कोन दिन गाँव हय डरिया गाँंव हे ओते गेल रहि घुमय के लिए बुझि गेलियै ओते ह अथी गेल रहिये अंगेजमेंट मे गल रहहिऐ ओत गेल नय रहीए
की सब भेल इंगेजमेंट म
एंगेजमेंट मे आयल रहै अहाँके समस्तीपुर आयल रहै दुनू परिवार के आदमी जुड़ल रहे एकदम शाम तीन बजे तक सब पहुँचले एगारह बजे तक पार्टी ई सब चलले दुनू दिस से फलदान सब भए गेले बुझलियै उ चीज स एकदम आब देखिौ अखन इंगेजमेंट भेलै हन आब शादी उदी सब त आहाँ के अखनिया पुश सब मे हेतई लड़का लड़की सबके जोड़ी ठीक ठाक छै बुझ गेलियै इएह सबके बड़ी बात छै ओर की जे छै लड़का आब लेकिन एतय बड़ कुदि रहल य पानि मे बुझलियै देख रहल छीै आदमी सब एत बैठल छै आ एकदम पेंट खोलि लेलकै हन एकदम एकदम दौड़ दौड़ के कुदे छै आ बुझियौ एनाहिते मे हमरा गाँव तरफ एगो पोखर छलै रह रोड नय होइए रोड रोड रहे ओ अथी मे रोड रहे आ ओ कुदले से बुझियौ भैंसा गेलै सीधा बुझ मरि गेलै ओ आदमी पूरा पेटे मे भैंसा गेलै मर गेलले आदमी करताै कि मान चलू अखुनका बच्चा एखन बुझे वाला हे ने सीधा जाइ है एकदम से औ अथी पर आ जई सीधा खुद जाइ ह एक बेर पानि मे फेर ऊपर रहय छै जल्दी जल्दी फेर कुदि जाइ छै इहा हम खेला तखन से हम देख रहल छीयै बुझ गेलियै ओतुका आदमी सब कुछु कहि नहि रहल छै बच्चा आरके समझेतै जे भाई एना कुदै छी किछु भ जेतौ बुझि गेलियै ओतेक तीन कलरके बस नय लागल यए उहा वएह पीछे में छै लड़का सबके ओते पोखर छै वएहा मे खुद रहल य खू अपन बगल मे ओतह से हम खिड़की माहे देख रहल छी अपन आराम से ल रहल छियै खेला देख रहल छियै एत से
एकर बच्चा छियै बुझियौ
हूँ
ओ मना करयके चाही हँ
देखियौ एहि जगह तते बकियो सब चरे है ने बुझलियै बकरी सब जे मरि जाइ हय त बकरी बाली हटेबो नय करत अहाँके बुझ गेलियै आब ओतुका जे अथी सब जे वर्कर उ सब रहल अब उ सब कल्हक न जे जेकर बकरी छ से नय हटेते हम किया हटेबे बुझ गेलियै
ह हू
ओकरा वर्कर सभके कथे प्रेस करलक तकर बाद जायाक वहाँ खदहा सभ खुनिके बकरी के देलकै मिट्टी दऽ देलकै तब जाक गन्ध करना कम केल त महकै छलुझ प सब्जी निकल ल आ आ बारिश त एते भेल हन चालू होग गेल एकदम से लागि गेल छै पानन सभ आदमी सभ कहते कहलक से बारिशे नहि भए रहल छै बारिशे नहि भए रहल छै आदमी एखन एलै ने बुझलियै। तऽ कहलकै जे कहत ने बारिश नहि भेल छै। तकरा एहि जगह आनब आई पानि देखा देबे कहबै देखिऔ पानि कते बारिश भेलै अहाँ कहै छियै बारिशे नहि भेलै हैं बुझलियै तऽ इएह सभ बात छै बारिश भेलै हँ लेकिन करबै की गर्मी एते छै तऽ अहाँकेँ पर्यावरण अहाँकेँ दूषित भऽ गेल छै।
तऽ बारिश के फर। पते नहि चलै छै से भेलनै ह कि नहि भेलै हँ से तते ने धूप उगल फर्क नहि पड़ै छै आ बात छै आइ कालहि रोड भऽ गेलै ह ने पहिलेके जमाना मे रहै छलै रहए अहाँकेँ खदा खुद्दही रहैत छलै रहै बारिश रहै छलै रहै त पानि जमि जाइ छलै रहै बुझलियै आ धूप पहुचलै तऽ फेर। कि होइ छलै से ओ धूप मे निकलि जाइ छलै रहे अथी धूप जे ओकरा वास्तित कऽ लै छलै रहे आ वास्तित कऽ ले छलै तऽ फेर तुरन्त रहि जाइत छलै रहे आब तऽ भऽ गेल छै नाला सिस्टम बर्षा होइ छै आ तुरन्त भागि जाय हय पे ने लै बुझलियै आ यया तऽ नदी मे आ नदी द्वारा ते भाग जाय छै अहाँकेँ पानि क
क
त स्वाभाविक छै ने बारिश कतेक कत से हेते मानि चलू ओकरा बारिश के लिए वपी वाला पानि जेे छै से ऊपर जेतै तब ने वाय मंडल मे अथी बादल बना कऽ तुरंत बस जेताै तऽ अखुनका समय मे त से नहि है नाला नाली तते बनि गेलै हन से पानि के तऽ वटिक होय के लिए अथी नहि मिलै छै उ नाली भऽ के भागि जाय छै अहाँकेँ नदी उदी मे नदी से भाग गेल अहा के गंगा भ समुद्र मे भाग जाय छै तऽ ताहिके लऽ क बारिशके समस्या हइ